हेल
अनुज तू काल्हि स्कुल गेल छली स्कु
अरे सुना एनाहिते नहि किरो आइ काल्हि त फोनो तोन नहि करैत रहे छै बड़का आदमी बनि गेले ह
त बड़का आदमी नहि बनबे तो छी ने तू त फोन करै छ दाद
अरे की करिय व्यस्त भऽ गेलियै आब कन आब की करियै व्यस्त भऽ गेलियै कनि कॉलेज लाइफ मे आब बस घुमै छियै बस कॉलेज छैय एख वएह सब में बस घूमैत रहे छियै एखन कॉलेज में एखन पढ़ाई लिखाई सब चले छै
अरे स्कूल पर नहि गेल छली ओ आय
स्कूल पर स्कूल पर किया जबै रौ हम कॉलेज मे छ
अरे तोहर हँ तऽ तोहर दोस्त आयल छलौ ओत हँ मिलै ल
ककरास
तोरास
की य
कहै छलै अनुज के बजा कऽ आनै ल
ई किया कहि रहल छलै र तू व अखन के कतऽ छ
हम एलियै एखन कनि देर पहिले कॉलेजस
तू तू कहाँ दिन लाइब्रेरियो जाइ छीही
हँ लाइब्रेरियों जाइ छियै
हमू आर हम हम तऽ ई जोन मे ज्वाइन करबे लाइब्रेरी जोन छौ दोसर वाला बैंक के नीच ओतऽ ज्वाइन करबै हम त
जोनमे ज्वइन करबी ओहिमे ने मतलब टाइमे हिसाब से रहतौ हमरे सबके लाइब्रेरी मे ज्वाइन कैर इएह बढ़िआँ रहत
देखबै पहिले देखबै केहन रहै छैय केहन नै
वएह लाइब्रेरी बढ़िया रहतौ ओहिम आब आराम कूलिंग ए सी बड नीक चलै छैय एखै
ओ गर्म गर्मी भी लेना तऽ आब तऽ कूलर ए सी सब तऽ चलेबे करतेै ई सब तऽ आब चलेन तऽ अथीए छै
हँ
अआ सुुन न ई जे असुन न नेचुरल हवा जे छैय मतलब प्राकृति के हवा ओ शरीर के लिए अथी ओ अच्छो करत आ ई सब जे छौ एसी के हवा त कूलर के हवा से चमड़ा सब जे छौ से मोट कऽ देत
अच्छा ओ प्राकृतिक हवा रहै छैय ओहिमे ओ सब बीड़ी वीड़ी पी पा के पूर पोल्यूशन स के घिन छ
हँ वएह छोड़ा सब तू कथी लेने छी रो एख
कथी कुछो नह
मतलब कथी लेने छै जेनाकि आर्ट्स कॉर्स पिसि एम पिसिबी होइ छै न
आर्ट्स रखने छिय
कोन कॉलेज
अरे कोन कॉलज मे ओ आर के सिविलस कॉलेज छलै ने एकट
हँ ह
ओत
तब तऽ सही छौ कथी करबह छै तू कथीके तैयारी कऽ रहल छीय एख
हम अखन तऽ एस एस सी के तैयारी करै छिय
ओऐस ओ हम तऽ एखन जे ई के तैयारी कर रहल छय
ओ एखन पहिले सी सी जी एलसँ निकलबै तऽ दोसरमे जेब
ह जे ई तऽ बुझबे करै छ जे बी सी मे लऽ कऽे करऽ पड़ै छै जे ई ओहो हार्ड छै ओहो भारी छै कन
बहुत भारी छिय
भऽ गेल सुन हमरा तऽ किछु अथी प्लान नहि बनल छलै जे हम पी सी बी लेबै या पी सी ए म लेबै या कॉमर् आर्ट्स त आर्ट्स तऽ नहिए लेतीऐै आर्ट्स तऽ नहिए लेतीऐै पी सी बी य पि सी एम किछ लेे बे करतीय कॉमर्स मे त मोन भेलै पिस सी एम लऽ लै छियै सी एम
तू कहै छी ने आर्ट्स आर्ट्स बड्ड नीक छ आर्ट्स मे तू कुछ कुछ करि सकै छि आर्ट्ससँ
अरे नहि आट्स सममे किया नहि लेलियो ता छउ अरे ई नहि छै आठ कियै पता हमरा ने इतिहास केन सामाजिक विज्ञान के किछु समझे मे नहि आबैया इहे दुआर
हमरा एस एस टी पढ़ै मे नीक लागैया मतलब आर्ट्स लेने छी परा एस
आओर सुन ने हमरा सबसँ नीक अथी त हम स न अथी लागैय ई जे छौ की कहै छै एकरा पढ़ेमेविज्ञान विज्ञान हमरा सबसँ नीक लागयए ने इएह दरे पी सी एम लेलियै हम साइंस स
फिजिक् फिजिकस जादा पढ़ै छहि त
हँ फिजिकस केमेस्ट्री मै
भाय यार फिजिक्स तऽ नीक लागे छै पढ़े मे लेकिन केमेस्ट्री मेँ माथा पीची भऽ जाइ छै एते छै ने ओकर सूत्र स
अरे नहि पढ़बही तऽ बड़ नीक लगतौ सभटा चीज सही छै यर एकटा एक रहसँ देखल जाय त कोनो एहन चीज नहि छै जे भारी नहि छै सबटा चीज अथी छ
से तऽ छै सभटा चीज लेकिन हमरा केमेस्ट्री छौ ने केमेस्ट्रीे बहुत हाथ लागैया एहिमे खाली सूत्रे भरल छै सूत्रे याद नहि होइत रहै छ बाकि ओ सब याद भए जाइ छ
नहि नहि अगर तू दिमाग लगा क पढ़बही ने तऽ किया नहि हेते सूत्र सब या
इएह दुआरे हम साइंस नहि रखलिय
ओहो याद
आब तऽ ह आब हम दिमाग की आब हम कुछो लगाक पढ़बे ने तबो आब हम साइंस थोड़ी राख सकइ छीय
आ तऽ तोराथी भऽ गेल छ ने जेनाकिमस्ट्रीमे जेनाकि ई स तऽ रटाइए गेल छै जेनाकि पानी के कहै छै एस टू ओ कार्बन के होय छै सी ओ टू आक्सीजन के ओ टू ई सब सभ के पतायै हैते ई त आराम
हँ ई सब तऽ पतयै छै सबके
आ जेनाकि छोट जेनाकि बड़का बड़का भेलो जेनाकि बेकिंग सोडा भेलो ओकरा एन ए एच सी ओ थ्री कहल जाइ छै फेर धोवन सोडा भोलो एन ए ओ टू सी थ्री टेन एस टू ओ जीरो कहल जाइ छैर एहने की सब कहल जाइ छै हमहुँ अखन कनि दिमाग
जे कुछो कहली हम कुछो समझेबे नहि केलियै तू धुआन सोराा कथी कहली कथी नहि पहिले ई जल तल क ईसभ याद छलै लेकिन ईसभ हम पूरा दिमागसँ निकलि गेल छै वस्तु इतिहासमे हमरा किछु किछ मिथेन के एम जी कहै छै शायद
नहि मिथेन के सी एच फोर कहल जाइ छै
सी एच फोर मिथेन देखी हँ मिथेनो के नहि पता छैै
और हाइड्रिक क तऽ पता हेतो हाइड्रो
हार्दिक स्र ह ओ पता छै ह बैट हँ तऽ तू कहते बैट्ररी क सूत्र कथी होइ छै
कथी के
बैटरी के सूत्र
कथीमे
अ अम्लमे
अम्लमे
हँ अरे साँझ रे एस एस ओ फोर नहि छै बिसरि गेलही
कथी के बैट्ररी के ने
हँ बैटरी केँ
हू ह ओहँ आओर कहि
तोरा पढ़ तोरा पढ़ै लिखै मे मोन नहि लागै छौ लेकिन तोरा के सूत्र मे तू गड़बड़ागे छलियै
नहि नहि ओहि कि ओहि ओ की भऽ गेलै किछु बस लिखेके हेतै ने
आ तऽ तू आ तऽ तू ट्यूशन देबी नहि किछु टयूशन त्यूशनाए छै कि नहि कोचिंग तोचिंगगैर वगरह सबब धरा रहलली नहि
म कचिंग एकटा ज्ञान बिन्दु के कोचिंग लेने छलियै मतलब इएह तैयारी करे ले ओकरा मतलब सर खान स सङग ओकरा मारि पीट भऽ गेल छलै ने इएह दुआरे नहि लेलियै मतलब यूट्यूबेसँ पढ़ै छलियै पहिले आब ओहो नहि करै छियै हँ ज्ञान बिन्दु के सोचने छलियै कोर्स रहले छै ज्ञान बिन्दु के
हम त पी डब्ल्यू के लेने छियै कोर्स
प अरे तू जे ई मे छ तऽ तू पी एडब्लू के लेबी ने
हँ पीडब्लू के जे ई मतलब सस्ता मिले छै ओहिप दिशा सब पर बहुत महंगो मिलै छै आ दिशा पर मतलब एलेवेंथ के जेनाकि हम जे ई लेने छियै तऽ ओते नीक से ओहि पे पढ़ाई नहि होइ छै हम देखने छियै
अरे कम्पिटेटिव बैच मे दिशा मे जी कहाँ छै दिशा मे कॉम्पिटेटिव बैच हँ हम हँ हम सोचने छलीयै दिशे मे ले छी कॉम्पिटेटिव बैच मे एके हजार के तऽ कोर्स छलै लेकिन कहल नहि लै छै आब खतम भऽ जेतै ने बी ए तब लेबे तब तैयारी करना स्टार्ट करबे
ह उएहसभ छै एखन अखने तऽ बस सोचि रहल छी कि पूरा मतलब अपन करियर के बारे मे जे कथी करबै कथी नह सै भऽ कऽ आ की हेतै आगू आगू की नहि हेत ते इएह सब सोचि रहल छलिय
लेकिन हमर ई कॉलेज लाइफ खतम होतब तऽ ह अखन त कनि मनि ट्रेडिंग करनाइ चालू करै छियै देखै छिय उएह करोड़पति बनि जेबै ह
नहि ए नहि सब बात बाजल जाइ छै एहि पर सुन ने मतलब एकटा अपन एकटा दोस्त छौ ने ऋष चिह चिन् आड छी आजेना हमर जेनाकि हमर एक सए अस्सी मिनट पूरा भए जेते त हम तोरा सब बा ह ऋष के जोड़िेलियै तू ऋषि से बात करैत रह ठीक छ
ठीक छ
हमर एक सए अस्सी मिनट पुर जेते है कनिके दिन म
डायरेक्ट यहाँ से बात करऽ लगल
कथ
अलकनन्दा सर छौ ने से देखै छीिय कत स्कूल सब खोलबेलक यए मतलब स्कूल मे अथी सब लगेलके य लैपटप लैपटॉप ई स
छै ने ई सब मतलब किछो कऽ सकैत छीिय अपना सब एहिपर बात ई बुझिय तऽ फोने कॉल जकाँ छ
अच्छा आओर सब ठीके ठाक छ
से क ओ फोन तोन आयल छलो कि नहि दोसर दोसर आदमी सबके पूछता छल
आइ काको फोन नहि एल
तऽ मतलब तू एखन लाइब्रेरी मे छी
नहि घर परर छियै लाब्रेरी से हम बहुत पहिले आब गे दू घ्टा बऽ गेले त
छत परड़ छी क र
नहि नहि गाछ ही घूमे छियै बसनी बसनी कल
ओ कलम मे अकेले छी क भूत तूत नहि छौ ने ओम
नहि नहि लोक सब ओतऽ सब तऽ झाँउव झाँंव करै छ
कहाँ दे पहिले में बहुते ल मतलब भूत सब होइ छलै रो ओ डरे केओ नहि जाइ छलै ओहिम फेर ओ जे छ पटना पोखरि ओतो किने जाइ छलैडरे
बना पोखरि पर हम काल्हिो गेल छलिय
अकेल
अरे अकेले ने ओ ओतऽ रोड बनै छै रोड बनि गेलै पूर
पूरा ओ तऽ पता बहुत नीक सर रोड बनि गेलै छहरि त
हँ छ हँ ओतऽ तक बनि गेल
पूरा मस्त एकदम बहुत नीक रोड बनलै एहन रोड जेना लागै छ जे पूरा पीछ तीछ जे कऽ देने छै ओतऽ ओर नीक लागे छै रोड सब त
ह नीक लागे त बर या सरकार पैसा खर्चा करै छै आओर ईसभ कथी ने कथी करि लै छै छोड फटाई सब बारेमे जतनी ह
ह ई सब बारे मे न चले छै ई सब बारे मे न कही ब
ह
कहस हट रोड जे मतलब एते नीक बनि गेल छौ से पूछना फेर अपन सबके घर जिसने बनले रो
हँ अ त गाय माल जाल ई सब कमी छ
उएह तऽ आओर सुन ने एखन गर्मीमे एके लाइट जे करतू लाइट बल खाली बुस लगतू खाली घुसके चहढ़तू लाइट वाला पर आ ऊपर हँ आओर उपरसँ भल्टेजो नैदेने छै आओर गर्मी लाइटो आबै छै तऽ कुंहरी पंखा
हँ ठीके कहली कुढ़ैत रहै छै पंखा
पूरा एना एना हिलैत रहै छै धीरे धीरे धीरे हिलैत रहै छै पूरा
ई की कहियै आब ओकरा सबके ई सब हँ तब ओ लेकिन लाइट दै छै खाना पीना खेलियै हँ खाना अखन ते खेने छलियै की देर पहिले खेलिय भात खेलियै आलू स रंग के सब्जी आओर एक गिलास पानी
ओहे हमहूँ सोयबीन के सब्जी खेलियै और चावल मतलब भात खेलियै
ओएह तऽ नीक
की कहियौ काल्हि सुनना नहि नहि नहि काल्हि हमरा जेबी मे पैसा काल्हि हमरा जेबीमे पैसा छेलै तऽ आनद के काल्हि पार्टी जे देलियो छौरा तीरपित भऽ गेलो बैसाक हमरा ल के गेलो बैसाक अनलको समोसा खुएल दूटा चप खुएल सुनना चप खुएलियै दूटा पैसा छलै तऽ खुआ देलियै एनाहिते कहै छलै
ओहो हम नहि गेल छलियै एहा दुआरे घुमय लए
कै जन के खुआ देलियै
छोड़ा छे एके ते धिया पुता